नमस्कार
नमस्कार हम माने छी जे परिवार सदस्य सभके सेहो बच्चासभके सही मार्गदर्शन देबाक चाही
हँ अभिभावक भूमिका यही विषय मे अन अत्यन्त महत्वपूर्ण अछि
हँ बच्चा जे देखैत अछि ओहिसँ बहुत जल्दी प्रभावित भेल जाइत अछि
यही कारण प्रारम्भसँ डिजिटल अनुशासन सिखाएब जरुरी अछि
सोशल मीडियापर सकारात्मक सामग्री देखबाक आदत विकसित करइ चाही
प्रेरणदायक वीडियो आ शिक्षक सामग्री लाभदायक होइत अछि
हूंम्म अश्लील अथवा हिंसात्मक सामग्रीसँ दूर रहब आवश्यक अछि
मानसिक विकास लेल स्वस्थ सामग्री यचना जरूरी अछि
हूंम्म ऑनलाइन मित्रतता करैत समय से ओ से सावधानी बरतत चाही
प्रत्येक व्यक्ति अपन वास्तविक पहचान नहि बताबैत अछि
हूंम्म डिजिटल दुनियाँमे विश्वास करबाक पहिनेसँ सत्यापन जरूरी अछि
ई नियम सब उम्र लोक लेले लागू होइत अछि
हूंम्म सोशल मीडिया पर प्रेरणादायक व्यक्ति सबके फॉलो करब उपयोगी अछि
हँ यही से सकारात्मक सोच विकसित होइत अछि।
हूंम्म सफल व्यक्ति अनुभव सुनक प्रेरणा भेटेैत अछि
बहुत लोग यही माध्यम से अपन जीवन बदलैत बदल छति
हूंम्म सिखबाक इच्छा हो तऽ सोशल मीडिया ज्ञानक विशाल पुस्तकालय सामाने अछि
हाँ हाँ जहाँ विवेक नहि हो तब समय नष्ट करय वाला माध्यम सेहो बन सकैत अछि।
एकर उपयोगकर्ता पर निर्भर करै अछि
बिलकुल सही निष्कर्ष अछि
हूंम्म कतेको सामाजिक अभियान सोशल मीडिया द्वारा सफल भेल अछि।
रक्तदान पर्यावरण संरक्षण आ शिक्षा सम्बन्धित अभियान उदाहरण छथि
हूंम्म लोकसवा एक दोसरक सहायता लेल जल्दी संगठित भेल आयल छथि
आपदा कालमे जानकारी साझा करब सेहो आसान भइल जाइत अछि।
हूंम्म करोना कालमे आ सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाने छौ
ऑक्सीजन अस्पताल आ सहायक सम्बन्धित सूची सूचना तेजी से साझा भेल छल
हूंम्म एहन उदाहरण एकर सकारात्मक शक्तिके जर्श देत अछि।
समाज हित मे उपयोग कयल जाइत तन परिणाम अत्यन्त लाभकारी होइत अछि।
हूँ तकनीकी स्वयं खराब नहि होइत अछि
ओकर उपयोगकेँ तरीका ओकर प्रभाव निर्धारित करैत अछि।
ह्म आजुक चर्चासँ बहुत उपयोगी बात सभ सामने आयल
हमरा सेहो बहुत खुशी भेलऽ जेय यहि विषय पर विस्तार से विचार विमान भेल
सोशल मीडिया के लाभ आ हानि आ दुनू पक्ष पर चर्चा आवश्यक छै
ताकि लोको सभ संन्तुलित दृष्टिकोण विकसित कै सकैत।
हु, हमरा विश्वास अछि जे जागरूक उपयोगकर्ता बेहतर डिजिटल समाज निर्माण कऽ सकैत क्षति।
आ जिम्मेदार व्यक्ति सँ ऑनलाइन वातावरण अधिक सुरक्षित बनत
हूँ सभकेँ सम्मान करब डिजिटल दुनिआँ। मे सेहो आवश्यक अछि।
सभ्यता धैर्य और सत्य निष्ठा साद सदिखन महत्वपूर्ण मूल्य रहत
हू सोशल मीडियापर साझा कयल प्रत्येक शब्दक प्रभाव होइत अछि।
यहि कारण सोच विचार के लिखित चाही
हूँ, युवा पीढ़ी भविष्य के निर्माता छै
ताहि लेलऽ हुनका सभके सही दिशा देब जरूरी अछि
हू, सोशल मीडिया के माध्यम से कौशल सीखल जा सकत अछि
प्रोग्रामिंगग डिजाइनिरग भाषा आ व्यावसायिक ज्ञान आसानीसँ भेट अछि
हू, आओश आओश अवसर कऽ कमी आब पहिने जे क नहि रहल
प्रयास करनिहार लेलऽ अनके रास्ता खुल अछि
हू, डीजिटल प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भरता बढ़ाय मे मदद करैत अछि
ऑनलाइन। फलिन्सिंग ओर कन्टेन्ट क्रिएशन एकर उदाहरण अछि।
हूँ, युवा वर्ग एहि अवसरक लाभ उठा सकैत अछि।
उचित मार्गदर्शन भेट सफलता सम्भव अछि।
हू सोशल मीडिया पर समय समय पर विश्राम लेब सेहो आवश्यक छै।
ह, डिजिटल डिस्काउंट मानसिक शान्ति लेल उपयोग मानब जाइत अछि
हू, प्राकृतिक परिवार आ मित्रक संघ समय बितएब सेहो जरूरी अछि
वास्तविक जीवन अनुभव कोनो विकल्प नहि अछि
हू संतुलित जीवन शैली स्वास्थ लेलऽ लाभवायक अछि
शरीर आ मन दुनू स्वस्थ रह कऽ चाही
ह्म अत्यधिक स्क्रीन टाइमसँ नीन्द प्रभावित भऽ शक्यत छै।
एहि लेलऽ रात्रिमे सीमित उपयोग करब सलाह दे जाइत अछि।
स्वास्थ्य आ तकनीकि बीच संन्तुलित सन्तुलन आवश्यक अछि।
यहीमे बुद्धमानी अछि।
हूँ, सोशल मीडिया पर भाषा आ संस्कृति के संरक्षण सेहो सम्भवत छै।
मैथिली भाषा। मे सामग्री बन ब संस्कृति संरक्षण ले महत्वपूर्ण कदम अछि।
हूँ। युवा पीढ़ी अपन मातृभाषामे वीडियो आ लेख साझा कऽ सक केतऽ छी।
यही सभ भाषाके नई पीढ़ी। तक पहुँचायलऽ जा सकैत अछि।
हू, संस्कृति। पहचान बनौ राखब जरूरी अछि।
सोशल मीडिया यहि दिशा मे सहायक साबित भऽ सकता छी
हू क्षेत्रीय भाषाके विकास लेलऽ डिजिटल मञ्च उपयोगी अ छै
मैथिली सहायक ओर संगीत सेहो व्यापार दशकऽ तक पहुँच रहल अछि
हू, ई वास्तवमे गर्वक विषय अछि।
निश्चित रूपसँ।
हू, अब धीरे धीरे बात चीत समाप्त करबाक समय भरि रहल अछि।
हँ, मुद्दा चर्चा बहुत ज्ञानवर्ध कऽ रहल
हू, हमरा आशा अछि जे श्रोता सभ एहि चर्चा से कुछु किछु सीखतऽ
आ सोशल मीडियाकेँ जिम्मेदारी से उपयोग करत
ह सकारात्मक सोच संघ तकनीक के अपनायब आवश्यक अछि।
नकारात्मकसँ बच के विकास पर ध्यान देबेके चाही
प्रत्येक व्यक्ति डिजिटल दुनिया के भ बेहतर बना सकै अछि।
बस, सही निर्णय बस। के आवश्यकतऽ अछि
हू, धन्यवाद मित्र अहाँसँ बातचीत कर बहुत अच्छा लागल
धन्यवाद हमरा सँ बहुत प्रशंसा भेल
हू, हमरा सेहो बहुत प्रसन्नता भेल
भविष्य मे फेरो कोनो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करब
आवश्यक हम सदिखन तैयार रहब
स्रोत सभके सेहो धन्यवाद
हू। या हुनका सम्भव समय आ ध्यान लेलऽ हार्दिक आभार
सोशल मीडियाकेँ समझदारी से उपयोग करू
हूँ सभ त जानकारी साझा करू
साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण बुझ
समयतकऽ सही उपयोग करू
परिवार आ मित्र संग संन्तुलन बनाबैके राखू
हूँ मानसिक आ शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दियो
सकारात्मक सामग्रीसँ सीखू
हं नकारात्मक से दूर रहू
डीजिटल युवक अवसर लाभ उठाई
हं आ जिम्मेदार नागरिक बनू
यही सन्देशसँ हम विदा लेैत छथि
हं हम सेहो बिदा लैत छी
हं अभी सोशल मीडिया से सब खूब पैसा कमाबैत त छै
हँ ई तऽ ठीक कइल अछी
सब वीडियो बनाबे छै की रील्स और प्रमोशन करे कम्पनी सब के और खूब पैसा कमाई
हूँ अभी के वही दिन छी की सोशल मीडिया पे अपन आपके फेमस करय छी आर आगे बढ़ैत छी
सोशल मीडिया से सब मेहनत करके छै बॉलीवुड में भी जायत अछि आऔर वही प्लेटफॉर्म पे जाबे के आसानी होइ अब ऑडिशन वगैरह देब तऽ ओतना जरूरी नइ छै
हँ ठीक कल छी आज कल के फेमस होए के ई एगो अच्छा जरिया छय
ठीक छय रखत छय अब
ठीक छी धन्यवाद छी
धन्यवाद